हेलो ठीक अछि अपन सुनाउ
सब ठीक ठाक गरमी केहन
बड गर्मी बाप रे बाप भनसा घरमे तऽ पसीने पसीने नहाइत रहै छी खेनाइ बनबै मे
हँ से तऽ छैहे ओर लाइन ताइन रहैए
हँ लाइट ताइट तऽ रहैया चौबीसो घंटा
वाह
मुदा ई जे छै ने पहिने ओते गर्मी कहाँ लगै छलै जते आब लगैत छै
से तऽ छैहे ने आब लोक ओतेक प्रदूषण भऽ गेलै हे
एै
खेनाइ बनबै छलै तैयो ने ओते गर्मी रहै छलै हँ
सएह ने चूल्हा पर खेनाइ बनबै छलहुँ साड़ी साया ब्लाउज ईसभ पहिरने सभटा बच्चा बुच्चीके काज राज आ तैयो गर्मी नहि लगैत छलै गरम
आब आबक देहो कनि कोमल भऽ गेलै हे आ दोसर एतेक फैसलिटी कती भए गेले हे
हँ से तऽ छैहे आ ताहि मे ई छै बाहरके चीज तऽ हमसब खेबै नहि खेबै तऽ चारू टाइम घरेमे बनाकऽ खेबै
छैहे
तऽ तखैन तऽ अहाँके खेनाइ पिनाइ बनि गेल
नहि आब बनतै एना नहि लाइन काटि दै छै नहि मोहर्रम छियै ने
ह
एना लाइन कटल छै तैयो आब जाइ छियै जे मोमबत्ती नेस कऽ खेनाइ बनतै
आ अपना सब के ते आब ई पंचमी मधुश्रावणी शुरू हेते से पंचमी कहिया छै
आँय आब हेतै एहिबेर अगस्त चलि गेलै पञ्चमी ने हरिशन एकासी पच्चीसके छियै हरिशन एकादसी आ तकर बाद जे पञ्चमी हेतै
तऽ एहि बेर मलेमास दुआरे एना भेलैया
मलमास दुआरे आगू बढ़ि गेलै एक मास
अच्छा
तऽ हरिशन एकाद हरिशण एकादशीके आठमे होइ छै
हँ ताहि दुआरे नहि ओहि दुआरे हम तऽ दिल्लीयो मे रहै छी तऽ ओ पंचमी के सटा करै छी ने खीर घोरजौर ई सब बनबै चीजमेहरी नेबो नीम के पात दारिम पकुआ सभ चीज भेटैया कोनो चीज एहन नहि छै जे नहि भेटैया
बाह
सभ चीज बनबितो छी आ धिया पुता खइतो अय आ ई छै ने मिथिले के रहल छी ने सबटा माटि पानि ओते से पैघ भेल छै
तऽ छैहे लेकिन आब बहुत लोग की सिखलकै हे जे गा तऽ अपन होइते छै तऽ हम किए करब से तऽ छैहे
हँ तखन तऽ गाम घर मे भगवती घर छथि तऽ ओ थुम्हा बनै छै जे ओस तऽ भगवती घरके ओतऽके लोकके काज छै तऽ अपन ओसभ कर तै लेकिन जे जरूरी छै
हँ
तऽ हेबाके चाही
आओर घोरजौर केना बनबै छियै अहाँसभ
घरजौर बनबै छियै भात बना लेलहुँ
हँ
खूब बढ़ियाँसँ तकर बाद भात कहन सिद्ध भऽ गेल तखन ओहिमे दहीके खूब बढ़ियाँ मिक्स कऽ लेलहुँ
हँ हँ
ओहिमे फेर ठणंढाकऽ ओ ढारि देलियै तकर बाद छौंकि देलियै सरसो ईसभ दऽ कऽ कढ़ी पत्ता
हँ हँ
ईसभ दऽ कऽ कऽ देलियै
हँ नूनो दै छी अहाँसभ
हँ नून दै छियै
नहि बहुत ठाम की होइ छै नून नहि पड़ैत छै ने अथी उसरयके दुआरे
ओ
से तऽ छैहे बड्ड नीक लगैत रहै छै खायमे अलगे लगैत रहै छै तनि
हूंम्म तऽ अहाँ सब तऽ एमहर घरमेे थुमहो तुम्हो पारबे ने ओ जे माटि के होइ छै सातटा बनै छै कि न टा
ओ तूम थुम्हा तऽ हमरा सबके गिन क परै छै जेटा घर रहल तै टा बन लेलहुँ आ सबे घरे घरे गेल
आर भगवत ओ नाग पंचमी में विषहरा के दूध लाबा चढ़े छै
दूध लाबा चर छै ने आ पाँच बासन माटि आयल तकर थुमहा बनल दुइभ सिन्दूर पिठार
साँझमे चौकी तर सबमे देल जाइ छै
नहि ओ माटि नहि छै ओहि मुह से जे कोरने रहै छै माटि हँ आब लेकिन कि ओ माटि कहाँ भर क लोक सिमेंट वला घर भऽ गेलै हे
नहि ओ सब भेटैत हेते एतऽ जेना मने बसबट्टी सब मे जे मुस के धोधरि
हँ हँ हँ तऽ ओएहमे अथी दऽ कऽ लाबा दऽ कऽ गोट दऽ कऽ पण्डीजी सब अथी पढ़ााकऽ छिटाएल जाइ छै हँ
दुनू गेट पर जे बनै छै
हँ हँ बनैत छै से नाकके कोबरसँ
तऽ अपना सबमे तैयो रहै छै बच्चा तच्चा पेटमे रहल तऽ ओ सब नहि बनल
हँ हँ तखन थुहोँ नहि बनैत छै तखन
ओ थुमहो नहि बन
नहि जे आब ककरो बुझि लियौ अपन खानदानमे छै तऽ थुमहो नहि देल जाइ छै ओहि बेर
आ ये ते एबर त गाम घर मे बियाह जते भेले ये सब के पंचमी मधुश्रावणी हेते
हँ तैँ ने बड़ धुरझार हेतै एहिबेर
हूंम्म ठीके आ तहिना अखन उपनयन सब भऽ रहल छै
बाप रे बा एखन तऽ काज करतै तऽ लगले तते छै जे होइत नहि छै जे एहिबेर ओहार हेतै से
न पूर्वक केलौं न
नहि से हमरा जाय ज नहि छी कतहु बेसी आ पक्तामे आयब भेल तखने गेलहुँ तखन एकठाम गेल छलहुँ हँ
अच्छा हँ इहो छै सभटाइम तऽ जेनायो नहि जे होइत रहैत छै
खर्चा आठ समस्ता लगै छै तऽ कतयसँ लोक ओतेक पुरतै
हँ छैेहे कि जाहिमे जरूरी रहै छै तऽ
हँ अपन जरूरी रहल ताहिमे जाइ छी अहाँके छै कतहु की
हँ हमरो छै मुड़न छै आ बड्ड धूम धामसँ होइ छै मुड़न भोज भात हेते अपना सबके मिथिला मे तऽ ई सब होयते के रहै छै ने गाम घर मे के कते भोज केलहुँ फलना के ओत कते कते भोज भेलै
अपना सभमे होइ छै मूड़न संस्कार भेल उपनयन संस्कार भेल विवाह संस्कार भेल कए तरहक संस्कार पड़ि जाइत छै
आ
आ बहुत ठाम तऽ बेटीके मूड़न नहि होइत छै लेकिन हमरासभके सेहो होइ छै
ह इहे बाकै चाही जन्नी केस लोग कहे छै नहि र
नहि रखबाक चाही नहि बहुत ओहिठाम देखैत छियै जे आइ बेटी भेल आ बेटी बेटामे सेहो ने भेदभाव हुअ लगैत छै
हँ
क किया करेबै लेकिन वएह बात हमसभ तऽ एके रंग बुझै छिय जेना बेटी आब लोक दसटा धिया तथरे ने होइ छै
हू
ह
आ इहो बात छै कतौ कतौ अहाँके बेसी नहियो केलक लेकिन हमरा सब कखनो तऽ गाम घर मे एहन होइ छै कि अंदीना नै हेते कते गोटे अहा के इ सोचे रहे छै कि भोजे भात खायब रसगुल्ला मिठाइ ओसभ अदीना मगा कऽ नहि खायत जमाइन फकने रह जे भोजे भातमे खायब
हँ
तऽ कतेक लोक सेहो छै एखनोहु तक
आँ से तऽ छैहे
हमरा सभके छै ने जे डेली खाइत पियैत छी तऽ ओसभ चीजके कोनो नहि लेकिन गाम घरमे हँ आ गाम घरमे ई होइ छै फल्ना चिलला के ओतय भोज छनि तऽ आइ दिनो मे नै बनेबै राति कतो मने बनेबै पारस औते खेबै
हँ हँ से त
कनी मनी बचि गेले तऽ घर खबास नियो ल राखि देल
आ उत्साह रहैत छै ने फल्ना चिलना त भोज छै
हूं हूं से तऽ होइते छै आ देखियौ अपना सबत कतौ रही मिथिला के जे पाबनि तिहार छै यदि हम अहाँ नहि करबै तऽ बच्चा सब बुझ तै केना
हँ से तऽ छैहे बच्चाभके गामो घर अनबाक को चाही ने वएह दुआरे जे देखतै सुनतै तखन ने बुझतै जे की होइ छै गाम घरमे
हँ सभके सभ रङ्गके होइ छै हमरा सभके मूड़नमे सँ एक दिन पहिने उद्योगो होइ छै
ओ
तऽ ओहो होइ छै
त देख छै
आबि के भेल पातरि पड़ल ई सब भेल
हँ अहाँसभके तऽ बेलो प्रदान होइ छै ने
होय तऽ छै लेकिन केकरो नहि पढ़लै तऽ एहि बेर नहि हेतै हँ मुड़न मे पड़े तऽ छै लेकिन ककरो नहि पढ़लै तऽ तऽ भेलै जे नहि पढ़तै
लडवे पड़तै
हँ उपनयने मे पड़तै
अच्छा
उपनयन मे पड़तै सबके अपन अपन इच्छा होइ छै अखने एकटा गाममे भेलैएा ओहो अहिना बिना छागरेके उपनयन केलखिन हेँ जेकरा जे होइत छै मोनमे
हँ, से तऽ छै।
तऽ से होइ छै, हम अबै छी। आब इहोसभ तऽ कनी जरूरीए भऽ जाइत छै ने।
तऽ छैहे की करतै, बाहर भीतर तऽ जेबे।
हँ, लेकिन वएह छै एखन। टिकटक तते मारामारी छै जे टिकट कहियो खाली रहिते नहि छै।
ओ
टिकट हेतै तखने आयब।
हँ, मोनो लागल रहै छै गाम घर लेल ने।
हँ, एहि बेर तऽ आम। आम बहुत नहि छै, फड़ल तऽ बड़ रहे। लेकिन सबटा नहि, सबटा। आँधी बिहारि मे सभटा
हँ, ओ
अखन कोन कोन आम चलैए ओहो?
एखन एना सपेता आ कलकतियासभ चलि रहल छै।
कलकतिया आबि गेल।
हँ, आब की कहै छै, आब जुलाई औतै तऽ कलकतिया शुरू हेबे करतै।
लेकिन आब तऽ सभ आम लोक चिखतो नहि छै, जेना जर्दालु भेलै, ईसभ भेलै।
से नहि छै, पहिने की होइत छलै, बड़का-बड़का कलम गाछी रहलै, ताहिमे सभ तरहके आम लोक लगबैत छलै। कलि है से नहि छै, पहिने की होइत छलै, बड़का-बड़का कलम गाछी रहलै, ताहिमे सभ तरहके आम लोक लगबैत छलै। ओतऽ नहि रहि लोक तऽ ओतऽ आब
एतय बम्बईके कहै छै, अथी की कहै छै, गुलाब जामुन।
ओ
सपेता के कहै छै नंगरा।
ओ तऽ नेङ्गरा तऽ दीद, अपनोसभ दीद कहै छै।
हँ, आ पता नहि नेगरा कोन गाममे कहै छी मालदह आमके।
हँ, नेङगरा नेङगरा, मालदह, नेङ्गरा मालदह लोक एतहु नहि कहै छै। ह
नहि तऽ अपना सभके मालदामे कोनो वैरायटी एहन होइ छै, जेकरा लंगरा मालदा एकटा मतलब एकटा अहाँके नाम देल छै, एतऽ शहरगंजासँ मारि रहल। न, मालदह कर लागल एकटा।
कऽ फेर करब
हँ, ठीक छै। अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद।